हा।
हा जी, ॿियो सभु ठीकु आ?
हा ठीक आ सभु।
सभु बढ़िया, तव्हांजी
हम हम हम हम हा सभु बढ़िया आहे। हा, हा, घर में सभु ठीकु आहिनि?
अच्छा- अच्छा, हलो ॿियो बारिश अथव तव्हांजे हिते?
हा बारिश अॼु बंदि आ।
अच्छा,
टे ॾींह त हुई हा थोड़ी थोड़ी उस निकिती आ। हा टे ॾींहं त जाम बारिश हुई।
हा- हा, घर में ॿार वार सभु ठीकु आहिनि?
हा।
फ्री थी वियो तव्हां कम मां?
हा हाणे त फ्री थी विया, थोड़ी देरि आरामु कंदासीं अधु कलाक खनि, वरी पो कम ते लॻी वेंदासीं।
छा कमु कंदा आहियो तव्हां?
न बस इ घर जे
घर जो ई हा। हा, मां बि उहो ई कमु कंदी आहियां, ॿार नंढो आ वॾा आहिनि?
हा मिड़ई मिडल एज़ जा आहिनि।
अच्छा हा तॾहिं बि कम त ॿारनि सां थींदो ई आ न नंढा हुजिनि या वॾा हुजनि।
हा।
हा स्कूल वञन ता, सुबुह खां चालू तो थी वञे त पो कम ई ख़तमु नथो थिए।
सॼो ॾींहुं लेडीस खे सॼो ॾींहुं कमु करणो ई हूंदो आ।
हा उहोई आ न। जेंट्स वया हूंदा आहिनि, जेंट्स वेंदा आहिनि हुनखां पोइ त कमु थींदो आ, पो माइयूं अचनि कमु कार थिए। ईयंइ टाइम तो निकरी वञे।
सॼो ॾींहुं ईअं ई निकिरी वेंदो आ कॾहिं मंझंदि जो थोड़ो टाइम मिले तो हाणे मां अधु कलाक खनि चयोमांसि पंहिंजे मिस्टर खे थोड़ी देरि मां आराम ती कयां, सुबुह लाखूं कमु कयो आ, ॿार वेठा हुआ टे चारि ॾींहं घर में त हिकु सफ़ाई सहिड़ी घटि वधि थी मां चयो अॼु सॼी घर जी स सफ़ाई कयां ती। अ लेटी पियम, मां न त कलाक खन लेटी करे, वरी पोइ मंझंदि ॾींहुं ॾिसूं था छा था खाऊं।
अच्छा हीअं कंदा आहियो तव्हां असां, असां वटि छा थींदो आ, हिकु दफ़ो ई सुबुह जो नेरन, ॾींहं जी रोटी ठही वेंदी आ। ॿारहें साढे ॿारहें ताईं फ्री, ईअं थी वेंदा आहियूं। हा, पो सिधो राति जी रोटी ठाहींदी।
हं, हं असां छा आहे विच में मंझंदि जो मुंहिंजो मिस्टर चवंदा आ, भ थोरो गरम करे ॾेई वईसि।
न सही आ न, सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो आ, घर जो रुटीन ठहियलु आ न छा करयो
हा, न ईअं मां थधी बि करे बि रखां, तॾीं बि खाई वेंदा आहिनि पर उहो साॻो साॻो न वणंदो आ, पोइ चवंदा आहिनि भई ठीकु आ, मंझंदि जो कुझु ॿियो कर त हुन मंझंदि जो वरी थोरो गरम करे ॾींदी आहियांन
हा सही आ न, सही आ, अॼुकल्ह उहो बारिश बि त परेशान थी करे न, कॾहिं कीअं थी थिए, कॾहिं कीअं थी थिए
हा बरसाति त हाणे पवंदी न, बरसाति जे करे त फसुलु थींदो, पाणी सॼो साल छा पीअंदासीं प बरसात न ईंदी त, वरी नथी अचे तॾीं बि चऊं पिया बरसाति नथी अचे, पाणी काने, हाणे त ईंदी बरसाति त सुठे नमूने त बरजर सॼो साल छा पीअंदासीं पाणी
उहो ई आ न, ज़रूरी आ बोरिंग ई सुखी वयूं आहिन अॼकल्ह त खोड़ जॻह केॾी परेशानीयूं आहिन पाणीअ जी
त अचे पाण, भरजनि न नदियूं नाला भरज अचनि, त हिते असांखे मिलनि न पाणी न डंडूं भरजनि, सभु भरजंदियूं तॾीं वञी पोइ असांएं पाणी मिलंदोस
हा, सॼो साल पाणी मिलंदो सही आ
केॾो पाणी थो खपे घर में, ॿुधायो सॼो ॾींहुं
हा, पोइ बिना पाणी जे कोई कम बि त नथो थी सघे न कोई
हा
उहोई आ न बिना पाणी जे, लाइट जे, कम ई नथो थी सघे न कोई बि।
सॼो ॾींहुं पाणी खपंदो ई आ, सॼो ॾींहुं हं, हाणे पाणी पी व हेॾे होॾे खपे ई थो, बासणनि में, कपिड़नि में फर्श
अॼकल्ह ॾिसो, पहिरीं त मायुनि जा बि पंहिंजा ता हलनि, घटि न हुअं न, पाणी जी परेशानी पोइ माइयूं बि नथियूं अचनि।
हा हा
हा, उहई आ न ईअं त ठीक आ अ पहिरियें वांगुर न आहे कि भाई पाणी हेठि भरण वञिणो थो पए, होद मां या छा अॼ कल त घरनि में ई थो अचे सिधो।
भई हा, बराबरि आ। अॻे, हा अॻे त असांते हेठि हूंदा हुआसीं न असां नंढपण में त बाल्टियूं खणी वेंदा हुआसीं नलके ते,
हा उहो ई त चवां ती माण्हुनि खे पहिरियों केॾी परेशानी हूंदी हुयूं, अॼुकल्ह त ठीकु आ हो परेशानियूं न आहिनि।
झगड़ा केॾा थींदा हुया हिक ॿिए जो मायूं वार पट टींदी हुंयूं मुंहिंजी बाल्टी हेॾे छो कयि मुंहिंजी हेॾे छो कयि? अधु ॾींहं त इहो निकिरी वेंदो हुयो। हाणे वरी बि, जाम सुठो कमु थीयो आ हाणे, पाणी अची तो वञे।
न न सही आ सही, ॿियो?
बसि, हा, एक्सरसाइज़ कंदा रहो।
हा, ईअं सुबुह- सुबुह जो गॾु -गॾु योगा कंदी आहियां। वाक ते बि वेंदी आहियां ज़रूरी आ न थोड़ो पंधि हले माण्हू हं।
हा त,
हा वॉक -वॉक कंदी आहियां मां हीअं त,
हं,
हा।
हाणे बरसाति जे करे बंदि थींदो न वॉक थोड़ो त,
पर पंहिंजी गली में त कॉलोनी में त माण्हू करे तो सघे न, एॾो खुलियल आ असां वटि त ठीकु आ कॉलोनी में ई कंदा आहियूं, सुबुह सुबुह जो एॾी सुठी हवा मौसम हेॾो मस्त लॻो पियो आ।
हा बराबर,
त सुबुह सुबुह जो त उस बि न हूंदी आ, फटाफट माण्हू अधु कलाकु थी तो अचे न ॿार हली वेंदा आहिनि, सुबुह जो स्कूल हुन खां पो माण्हू खे छा कम न, अधु कलाकु त पंहिंजे शरीर जे लाइ ॾेई ता सघूं न,
हम्म बराबर आ।
हा तव्हां वेंदा आहियो योगा वोगा करण, या किथे वेंदा आहियो?
कॾहिं वेंदी आहियां कॾहिं न वेंदी आहियां, ईअं -ईअं,
अच्छा।
कसांजे हेठि बिल्डिंग में आहे, जिम ते त मां जिम ते वेंदी आहियां।
हा, ज़रूरी आ न ध्यानु रखणु ज़रूरी आ अॼुकल्ह,
हा। त घर में कॾहिं घर में ई कॾहिं कंदा आहियूं, कॾहिं हेठ वञूं इएंं,
हा, सही आ न।
मिड़ई घर में कॾहिं वॉक कयूं, कॾहिं गार्डन में वञूं,
हा सही आ, पंहिंजे शरीर खे टाइम ॾियणु ाढो ॾाढो ज़रूरी थी वियो आ अॼुकल्ह। बीमारियूं ॾिसो ता थिए ती त पो लहे ई नथी पो।
बराबरि आ हाणे त बाबा तोभां लॻी पई आ।
हा, नंढनि नंढनि खे ई हाणे तो थी वञे, बीमारियूं तो थी वञनि।
हा। बराबरि आ रखंदायूं मिड़ई ध्यान असां बि,
और जेसि ताईं शरीर सही आहे तेसि ताईं कम करे था सघूं। शरीर साथ न ॾींदो त पो कम बि कीअं कंदासीं।
हा
न घर त ॾिसणो ई आ न पंहिंजो असांखे।
घर त ॾिसणो आ अबा घर में घरु साफ़ हूंदो आ न सभ सुठो थींदो आ।
हा मन सुठो थींदो आ घर साफ़ त मन साफ़ थींदो आ।
हा
तव्हांजे हिते सब सुठो हले थो इअं घर में सब बढ़िया आ?
हा सब सूठो
कार वार हलाईंदा आहियो तव्हां?
न न असांखे कार स्कूटर कुछ भी कान्हे।
अच्छा अच्छा
कार स्कूटर कुछ भी काने वेंदा आहियु त पंध वेंदा आहिय या त वरी ऑटो या ओला।
हा अॼुकल्ह ट्रेफिक बि त ॾिसो केॾी ट्रेफिक बि थी वई आ।
हा अॻे हूंदो हुयो असांखे वेहीकल अॻे हूंदो हुयो ॿ स्कूटर पैरो हूंदा हुया पर वरी ॿार जौब ते वञनि था त वरी खणनि ही न पिया।
हा सही आ ट्रेफिक बि त केॾा थी वयो आ न ॾिसो त सही। माण्हू खे इच्छा ही नथी थिए वञण जी किथे बि।
उहो ही आ न यॾी पाड़े जा ॿार ख़राब पिया करे वञनि वरी कुूआ ॿिलियूं कुत्ता ब
हा कॾहिं सीट था फाड़े वञनि हा हहे बि मुसीबतूं आहिनि ॾाढियूं।
त पैसा ख़र्च पिया थी वञनि हलायूं न ऐं पैसा ख़र्च कयूं त ॿई विकणी छॾियूंसीं पो हाणे वेही मुश्किल काने हाणे हूंदा हे चवंदा ऑटो में हलणो चई त हल आटो में न त ओला था कयूं ओला में
सुविधा आहिनि अॼुकल्ह ॾिसो रेपिडो आ ओला सब केॾी सुख सुविधा आहे। अची वूं मिंट में माण्हू बुक करे गाॾी साम्हूं भी थी रहे दरजे। कोई दिक़्कत ही ना आहे माण्हू शांती सां वेही करे सुख सां वञे।
हा बाकी बाकी उसै पासे में हूंदो आ त असां पंध ही निकिरी वेंदा।
पध ही हा पधी सही आ न हिन बाहाणे घट में घट वॉक बि थी वेंदी आ। अउ कम बि थी वेंदो आ माण्हूअ जो।
असां हाणे ईअं कंदा आहियूं अजाई वेही किल किल वई पाले।
हा सही आहे पेट्रोल बि त ॾिसो था केॾा महांगा थो थि
उहो ही न असांजो त एॾो ख़र्च पियो थिए मुंहिंजो घोटु चए पियो भाई रखूं था वरी कॾहिं हलाइणो हुजे सर्विस थीं ॾे सर्विस वरी कर हुन खां पो पेट्रोल भराए अच वरी केर कढी वञे छा करे।
कुछ न कुछ हिक नयो भाव थो अचे घट वधंदो थो वञे थो वधंदो थो वञे।
बराबर इन करे असां छॾे ॾिनो असां चयोसी हल ठीक आ ईअं बि सुठो आ। जॾहिं वञिणो हुजे त ओला करे वञिजे बस आराम सां वञे माण्हूं।
कयो ओला कयो, माण्हू कार में बि वञे थो सघे, बाइक आ
हा, सब तूं आ हा, इहो सही आ हाणे।
हा सही आ, तव्हांखे बि रोटी ठाहिण फ्री हूंदी न हाणे, ठाहे वठो तव्हां बि टाइम सां फ्री थी वञो या सुम सुम्ही पव जीयं तां
न न हाणे त हाणे त थोरी देर अञा वेहंदमि, हाणे थोरो ॾिसंदमि, पंहिंजे घोट खां पुछंदम छा खाईंदोव उहे पंद्रहें वीहे मिंटे में करे ॾींदीमांन, पोइ खाई करे पोइ थोरी देर सुम पयम, मूंखे निंड न ईंदी आ, मां मंझदि जो सुम्हंदी न आहियां।
अच्छा, हा उहा बि न क थक थकी ता पऊं न, पोइ हुन खां पोइ निंड बि हिकु दफ़ो में राति जो ई थी अचे।
हा ऐं असांजी आदत न आहे न, जॉब कई आ न त पोइ, न पोइ असांखे आदत ई न आहे निंड जी उ हाणे निंड ईंदी न आहे। हीअं लेटा पिया हूंदा आहियूं। हा हा, अञां ॾह हा थी वयो टाइम हाणे, हलो बाऐ!
ठीक आ, हा हा